हेलो जी नमस्कार
नमस्कार
आइ हम दोस्ती पर चर्चा करल छे छथि जे हमरा लागैत छै जे दोस्ती जीवनक सबसे अनमोल सम्बन्ध बा मेसँ एक होइत छै जे खुशी और कठिनाइ दोनो समय मे साथ दैत छै
हँ बिल्कुल सही कहलियै सच्चा मित्र ओ होइत छै जे बिना स्वार्थ तक संग अपनापन आ समर्थ दैत छै
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे जीवनमे कतेको लोग भेटैत छथि मुदा सच्चा दोस्त बहुत कम भेटैत छथि
सही कहली दोस्ती संख्या पर नहि बल्कि विश्वास आ समझदारी पर आधारित होइत छै
हमरा लगैत छै जे सच्चा मित्र अपन गलतीपर सच्चाइ सब बातचीत छै भेल बात कठोर होइ
बिल्कुल जे दोस्तो केवल खुश करर लेल बात करैत छै ओ हमेशा सही मार्ग नहि देख देखा सकैत छै
सच कहलु तू बचपनक दोस्ती बहुत खास होयत छै कियेकि ओ समयमे कोनो स्वार्थ नहि होइत छै
हँ बचपनक दोस्ती निष्पष्ट आ सरल होयत छै जे जीवन भर याद रहैत छै
काल्हि हम एक पुराना मित्र से बात करलु ओ ओहि समयक सब याद ताजा भए गेल
सही बात पुरान मित्रमे मिलन मिलाइन अपन अतीतके फेर जीबाक जेका लगैत छै
हमरा लागैत छै जे दोस्ती मनुष्य मानसिक स्वास्थ्य लेल सेहो बहुत जरूरी छै
बिल्कुल अच्छा मित्र तनाव कम करैत छै आ मन के हल्का करैत छै
सच कहलू तू अलेकपनमे एक नीक दोस्त बहुत पैघ सहारा बनैत छै
सही कहलियै सच्चा मित्र कठिन समय मे मनोबल बढ़ैत छै
कल्हि हम एक विचार पढ़लु सच्चा दोस्त ओ छै जे हनहार समयमे सेहो साथ नहि छोडैत
ई बहुत सुंन्दर विचार छै दोस्ती परीक्षा समयमे असली रूप देखाबैत छै
हमरा लागैत छै जे आजुक समयमे दोस्ती सोशल मीडियासँ सेहो बनैत अछि। मुदा सच्चाइ महत्वपूर्ण छै
बिल्कूल वास्तविक दोस्ती ऑनलाइन या ऑफलाइन से बेसी भावना आ विश्वास पर निर्भर करैत छै
सच कहू तो नीक दोस्ती जीवन मे आसान ओ खुशहाल बना दैत छै
हँ कियोकि ओ प्रेरणा सहयोग आ मार्गदर्शन तीनो देत छै
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे दोस्तीमे छोट छोट गलत फहमिया सेहो आओर मजबूत सम्बध बना सकैत छै
सही बात अ समझदारी ओ समस्या आओर समबन्ध मजबुत करैत छै
हमरा विश्वास से जे सच्चा मित्र जीवनक सबसँ पैघ सम्पत्ति होइत छै
बिल्कुल बिल्कुल दोस्ती केवल सम्बन्ध नहि बल्कि जीवनक सबसँ सुन्दर अनुभव होइत छै जे हर व्यक्ति के मजबूत आ खुश रखैत छै
सही कहलो दोस्ती पर आरो गहराइ सोचेत बुझाय छै सच्चा मित्र व्यक्ति बदला नहि बल्कि सूरज देत छै
बिल्कूल सच्चा दोस्त ओ होय छै जे अहाँके कमजोरिया के पहचानीके ओकरा बेहतर बनाब मे मदद करैत छै
सही कहलहु जे विश्वास मजबूत होय तो मतभेद सम्बन्ध मे दौड़त नहि बल्कि आहो गहरा बनत छै
हमरा लागा छै जे आजुक समय मे दोस्ती जल्दी बने छै आ जल्दी टूटैत जाइत छै
हँ कियाकि धैर्य आ समझदारी कमी सम्बन्धमे कमजोर बना दैत छै
सच कहूँ तऽ सच्चा दोस्त होइ छै जे सफलता मे खुश होइत छै आ असफ्लता मे साथ देैत छै
बिल्कूल ई संन्तुलन बहुत कम समय में देखाबैत छै मुदा एहि से दोस्ती सच्चा बनैत छै
काल्हि हमरा एक विचार पड़लो जे दोस्ती ओ छै जे बिना कहे अन्का दर्द बुझि लेल
ई बहुत गहरी बात छै सच्चा मित्र सब सब बेसी भावना के समझेत छै
हमरा लगैत छै जे स्कुल आ कॉलेज दोस्ती जीवनक सब सब यादगार हिस्सा होइत छै
हँ कियकि ओ समय मे चिन्ता कम आ अनुभव बेसी होइत छै
सच कहु तऽ समय बीतला बादो सच्चा दोस्ती समाप्त नह होइत छै बलकि की मजबूत जाइत छै
बिल्कुल बिल्कुल दूसरी केवल शारीरिक होएत छै मुदा भावना क कायत रहैत छै
काल्हि हम सोचैत छलू जे जे लोक सच्चा मित्र बना लैत छै हुनकर जीवन अपेक्षाकृत आसान जाइत छै
सही बात निक दोस्त मानसिक सहारा और आत्मविश्वास दुनू बढ़त छै
हमरा लागत छै जे दोस्ती मे ईमानदारी सबसे जरुरी गुण होइत छै
बिलकुल झूठ आ देखावा दोस्ती के कमजोर कऽ दैत छै
सच कहु तो सच्चा दोस्ती अपन गलती बताय से कखनो नही डरैत छै
हँ कियेकि और उद्देश्य सुधारैत होयत छै नुसकान नहि
कल्हि हम एक विचार सोचलु असली दोस्त ओ छै जे अनका अनुपस्थितिमे सेहो अनका सम्मान करैत छै
ई विचार बहुत सुन्दर छै सामान्य दोस्तीक मजबूत आधार होइत छै
हमरा विश्वास छै जे व्यक्ति नीक दोस्ती चुनैत छै ओकर जीवन और सफल बनि जाइत छै
बिल्कुल जी सही दोस्ती जीवनक ओ समबन्ध छै जे सुख और आराम मित बनबैत छै आ दुख मे आधा कस दैत
दोस्ती पर औरा एक गहराइ विचार ई छै जे सच्चा मित्र जीवनक ओ आइना होइत छै जे बिना डर अ स्वर तखन क असली रूप देखाबैत छै
बिल्कुल भी सही सच्चा दोस्त उहाक कमजोरी के छिपलक नहि बल्कि ओकरा सुधारबाक रास्ता देखाबैत छै जे जीवनक विकास लेल बहुत जरूरी छै।
काल्हि हम सोचैत छलु जे जीवन मे कतेको लोक मिलैत छथि मुदा हर कोनो व्यक्ति मित्र नहि बनि सकैत छै क्यूंकि दोस्ती विश्वास पर टिकल होइत छै।
सही कहलिय विश्वास बिना सम्बन्ध केवल अप पेक्षाकृत रहि जाइत। छै मुदा विश्वास सँ एहि सम्बन्ध जीवन बरक साथी बनि जाइत छी
हमरा लागैत छै जे सच्चा मित्र ओ होइत छै जे हुनका सफलताके अपन सफलता जकाँ मनाबैत छै आ अहंकार नहि करैत छै।
बिल्कुल जे व्यक्ति ईर्ष्या केरत छै ओ सच्चा मित्र नहि। सकैत छै कियेकि दोस्तीमे खुशी सजा होइत छै। प्रतिसप्तारा नहि
सच कहु तो कठिन समयमे पता चलैत छै जे असली दोस्त के छथि काहेकि ओ समयमे बहुत लोक साथ छोड़ि दैत छथिन।
हँ कियेकि सच्चा दोस्त ओहि समयमे सामने आबैत छै जखन दुनियाँ मुडि जाइत छै।
काल्हि हम एक विचार पढ़लू सच्चा मित्र ओ छै जे बिना कहे हमका मोन दर्द के बुझि लेल
ई बहुत गेहरी बात रखैत छै किआकि सच्चा समझ सब सही नहि भावनासँ होइत छी
हमरा लागैत छै जे बचपनक दोस्ती जीवनक सबसे शुद्ध रूप होयत छै जकरा मे कोनो बनावट नहि होइत छै
बिलकुल सही ओ दोस्ती प्राकृतिक होइत छै जे समयक संग आओर मजबूत भऽ जाइत छै
सच कहू तऽ दूरी रहि सेहो से समबन्ध जीवित रहैत छै ओ सच्चा दोस्ती के पहचान होइत छै
सही बात दूसरी सम्बन्ध मे कमजोर नहि करैत छै आहार भावनात्मक जोड़ मजबूत होइ
खाली हम सोचैत छलहुँ जे नीक दोस्ती जीवनक दिशा सेहो बदलि सकैत छै
हँ कियाकि ओ प्रेणा सालह और सही मार्ग दिखाबैत छै जे भविष्य निर्णय मे मदद करैत छै
हारा लागत छै जे दोस्ती में सबसे जरूरी चीज ईमानदारी आ खुलापन होइ छै
बिलकुल जब बात छिपाओल जाय तो गलतफहमी बढ़ी जायत छै मुदा ईमानदारी सम्बन्ध के महत्वपूर्ण बनत छै
सच कहू तऽ हँसी मजाक से भरल दोस्ती जीवन के हल्का खुशहाल बना देत छै
सही कहलियै नीक दोस्ती तनाव के कम कर छै आ जीवन के सन्तुलित बनत छै
खाली अमे एक विचार पड़लू दोस्त ओ धन छै जे समयक संग घटैत नहि बल्कि बढ़ैत जाइत छै
ई बहुत सुंदर विचार छै सच्चा मित्र समय परीक्षा पास करैत छै
हमरा विश्वास छै जे व्यक्ति नीक दोस्त बनाबैत छै ओ अपन जीवन के ओरा समर्थक बना लैत छै
बिलकुल जी सही दोस्ती जीवनक सबसे सुन्दर सम्बन्ध है जे मनुष्य के अकेेला नहि रहेत देत छै जे ओकरा हमेशा मजबूत बनायत छै
दोस्ती पर ओरा घरण विचार ई छै जे सच्चा मित्र जीवनक ओ साथी होइ छै जे हर परिस्थिति मे हुनका साथ छाया जेक रहैत से चाहे दिन उजियार हो या अन्हार
बिलकुल सच्चा मित्र ओ होय छै जे ओकर खुशी मे केवल शामिल नहि होइत बल्कि ओ खुशी के अपन खुशी जेका महसूस करैत छै बिना कोनो स्वाद अपेक्षा के
काल्ही हम सोचैत छलहुँ जे जीवनमे बहुत लोक परिचित होइत छथिन मुदा वास्तविक मित्र ओ होइत छै जे कठिन समय मे हुनका साथ नहि छोड़ैत छै
सही कहलियै परिचय आ दोस्ती मे बहुत बड़ा अंतर होयत छै आ ओ अंतर विश्वास से भरल होइत छै
हमरा लगत छै जे नीक मित्र हन केँ कमजोरिया केँ स्वीकार करैत छै मुदा ओकर सुधारबाक प्रयास सेहो करैत छै
हुँ बिलकुल सही कहलहुँ सच्चा दोस्त कभी आ आला गलत रास्ता पर नै करैछ
करब धन्यवाद